ह बड़े कठिनसँ लेकिन फोन लगैत रहे छै लगिते नहि रहैत छै।
ह
आँ हेलो कथी कहैत? आओर सब आओर सब तऽ बस अहाँके आशीर्वाद आओर सब ठीक छै अहाँके आशीर्वाद।
ब बान एक
मुम्बई के केहन है मौसम?
अरे नहि पूछू बहुत सुन्दर बहुत सुन्दर।
बारिश भए रहल छै?
बारिश भी छै हल्का हल्का धूपो होइ छै। मतलब सुहावना मौसम नहि कहै छै एगो? मनभावन मौसम छी।
बड नीक बड नीक मौसम अखनके मौसम तऽ बहुत नीक रहैत छै।
बिसरिे गेलियै जे प चलै छै लोकके शरीर मे
लेकिन ई बात अइ कि अहाँके तऽ जोड़ो हाटके मौसम बड्ड नीक रहैया?
रहै छै लेकिन पहिले वला बात नहि जोर हट मे,
अच्छा
पहिने वला बात की भेलै जे आसाम रहै जंगल से भरल, तरह तरह, पेड़ पौधा पर पूरा लागल छलै आब की केलकै जे मतलब, बड़का बड़का उद्योगपति सब जे छै से जंगल के काटि काटि कऽ काटि,
सभतरि तऽ इएह छै दिक्कत जे सभतरके तऽ जङ्गले काटय पड़ छै सभ आए,
आ जंगल के साफ बुझियो तऽ आब मतलब पहिला के तेहाईयो भाग जंगल रहहि रहल ये,
अच्छाऽ कते सालसँ अहाँ छियै से ओतऽ?
आ हमर हमर पप्पो रहथिन जोराटी मे
अच्छा
पप्पा रहथुन
हूँ
पढ़ाई लिखाई जन ओते भेल आ हमर शादी, विवाह भेल अहाँके मधुबनी जिला अथी दरभंगा जिला मे मझोलियामे हमर पतिदेव जे रहथिन से आर्मी मे आर्मी मे रहथिन ओ तऽ हुनकर अथी ट्रांसफर होइत रहै छै, नऽआर्मी वलााक कऽ।
हँ -हँ- हँ -हँ- हँ -हँ -हँ
एकटा के नाम लिखा देने छ छलेै, त हम कहले क कि ट्रानंसफर मे की होइ छै, पढ़ाई ठीक से न नई भए पाबे छै।
ह
तऽ हमरा मोन
ह
तऽ हम कहली कि अहाँ जे छै, से अहाँ अपन नौकरी मे रहू हम एते रहिक हम टीचिंग लाइन ज्वाइन क लेलहु एगो इस्कुल म आ बच्चा सब क ल रहै छथिन ओे ओते बादमे हमर सोलह साल के नौकरी केलाके बाद वोलेंट्री रिटायरमेंट लऽ लेलखिन तखन आदमी दुनू आदमी सा ताहि दुआरे हम जोराट रम सब जोड़ हाटी मे भेलै।
इस्कुल मे टीचिंग के काज करै छलियै वएह इस्कुल मे छियै रहि गेलियै।
हँ ओहि इस्कुल मे रहि गेलियै की भेले नहि बुझलियै कि ओ इस्कू इस्कुल जे छलै नऽसे जतेक गरीब वर्ग ये शोषित वर्ग एकदम गरीब गरीब जेकरा कोनो पढ़ै लिखै के उपाय नहि छलै, ओहि सब बच्चा के पढ़बै ले उ स्कूल खुललै हम नहि खोलने छलियै, दोसर केओ खोलने छलै तऽ, तऽ ओई मे एकबेर हम हमर पिसा रहथिन ओई इस्कुल म हमर पिसा कहलखिन जे एकबेर तू ज्वाइन कर जहिया मोन हेतौ दहिया तहिया छोड़ि दिहै तऽ हम ज्वाइन केलियै। ज्वइन केलियै ओकर बाद धीरे -धीरे - धीरे - धीरे हमरा मोन मे ई भऽ गेल। जे ई शोषित वर्गक बच्चा सब अगर पढ़ि लेत तऽ मतलब एहिऐसँ बड़का धर्म कोनो नई। हेलो हेलो हेलो हेलो हँ तऽ हम कहलियै कि जे हमर हमरा बहुत ऑप्शन एलै दोसर - दोसर इस्कुल ज्वाइन करैके लेकिन हम कहलियै नय हमरा जखन काम चइल रहल ये हमर बच्चा सब ठीक से पढ़ाई कये रहल ये हमर परिवार चलिये रहल ये तऽ हम एही इस्कुलमे रहब एही इस्कुल के बेहतर बना के एकरा सभके एहन कऽ देबै जे जतेक भी नहि पढ़ैवला बच्चा छै, ओहो पढ़ि ले ऐतै। तऽ ओ हँ पढ़ऽ लगतै। तऽ ओइह हिसाबसँ मतलब की भेलै जे हम ओइ इस्कुल मे रहि गेलियै लास्टसँ
अच्छा -अच्छा ह
आब तऽ बहुत बेहतरीन मतलब बहुत बेहतर अवस्थामे पहिले तऽ छलै बुझियौ तऽ, कोन किछु नहि छलै, चाइर गो रूम छलै, कोनो सुविधा नहि छलै, आब तऽ हर चीज के सुविधा हम करबा देलियै हम अपने ओते कतय से करबै एन जी ओ से अपन जान पहचान के लोग से चन्दा उठाके, इ उठा के सारा चीज के व्यवस्था क देलियै।
छहिए कि योगदान तऽ पूरा भेल नै।
ह-हां तऽ जोरहाटमे देखियौ हम अपना मुँह से नै कहय लए चाहै छी। लेकिन जोरहाट में सब कहै छै जे आपने जो किया वो कोई नहीं कर सकता है। तऽ हम कहलियै कि नहि मैने नहि किया वो ईश्वर ने कराया जो मेरे हाथ से वो मैने किया। हम की करबै। ओ तऽ ईश्वर के हाथ छै, ईश्वर के अ-अ हाथ रहै तऽ की भेलै जे आब मतलब मैन लिया कि एकदम जेना ठेला वाला, रिक्शा वाला अ फुचका वला ई सबके धिया-पुता नै पहिले पढ़िते नै छलै दोसर घर मे काम करऽ लागय। कनि दस सालके भेल गाअ तऽ आब से नै करै छै, आब काम वाली सब जत्ते यै से ओ क दिन भैर काम करत लेकिन बच्चाके पढ़ाबै लै भेज दै छै। तऽ कामो बालीके बच्चा सब पढ़ लै छै तै दुआरे हम दोसर स्कुल गेलियै नै हां। हां अधिकार छै, हम कहलियै गरीब बच्चा सब छै। एकरा सबके अगर पढ़ लेतै ऐ मे अगर अथी भए जेते इहे नै बहुत एहन आबै छै गार्जियन जेकरा मतलब देखबै छोटका जाति सब छै तऽ पढ़ाइ छोड़ देनय हसबेंड जे घर से निकाल देने छै, खायके अवस्था नै छै। ओकरा सब के फीसो द दय छियै ओकरा सब के हम फीसो द दय छियै। कहलियै पढ़ा तू तू पढ़ा त तोरा बच्चाके फीस हमहीं भैर देबौ।
सबसे अच्छा दे हां सही बात छै।
अ-अ तब ओकरा सबके जे बहुत लाचार छै तकरा कहै छीयै जे चल तोहर ई फी फिसे कत्ते छै। कमे तऽ फिस छै जे फिस छै से हम भैर देबो जो पढ़ा तू लेकिन बच्चाके भेज स्कूल तऽ ओहनो-ओहनो बच्चा छै।
हूँ-हूँ।
त देखियौ अभाब मतलब अहाँके से अहाँ कतबो
कहै के घर छै।
भरै छै हां।
उहै उहै हम-हम कहलियै एक दिन हम क्लास टेन के बच्चा सबके पड़बै छलियै हम कहलियै दे तोरा सब घरमे अगर अमिर आदमी आबै छौ।
हलो।